हँ हेलो।
की हाल समाचार यऽ,
ठीक छी आहाँ बताऊ आहाँ केहन छी
हँ अपनो सब निमने ह या, आओर की सब भए रहल यऽ आजकल
आब देखे सोचै छियै की सब बनतय खाय, लऽ चोर बन मछली भात आबू अहाँ खेबे मछली तऽ-
हँ अच्छा बनाबू तब आब अहाँके हाथ से तऽ मछली एक एक नम्बर बनैया।
हँ अभी तऽ हमहूँ जे छी ड्यूटी सँ एलहुँ हे बैठल छी, आब अहाँ नऽ म
ओ-
देलहुं हहं मछलीके तऽ मुह मछलीके अपन मिथिला कऽ सान- के अहाँ जे छैी मछली बताबु आ कलहु अहाँ मछली बनबे छियै आ बुझू हमर मुँह से पानी गिर
आ जायब-
आ बगल मे रहतो तऽ जरूरे आब जतो
ओ बात छै दस बीसिनट लागबै ने
एगो चीज तऽ अहाँके हाथके मछली बड़ा ला जबाब,
आहू के हाथ कऽ हमरा बढ़िया लागत
हमरा लड़कार कह जे छै मछली बनै मछली
आ
हे गर्मी छुट्टी में सोचले तऽ रहो की कनिटा घूमतो फिरतो आ बच्चा सब भी बड़ा परेशान करलक लेकिन की करब अभी तऽ गर्मी छुट्टी के बुझू जे अथिए भए गेल लेट से ची कहे हमर भेबे करल गर्मी छुट्टी आ जे छै जे के शादियए बिवाहमे सभमे रेह गेलो नय जाय सकलहुँ लेकिन एकरा के मम्मी जे छै ने लायके गेल रहे वाटर पार्क घुमााय देलक
तब तऽ कोनो तिक्कत बला बाते नय छै
आ वाटर पार्क दुोनू के बच्चा के हमरा एक दिन कहलो हम ही हे ये चइल न जाउ अहाँ दोनो बच्चा के जे छै क कनिटा वाटर पार्क जे छै की खुलल यऽ एकटा अ बगल मे वाटर पार्क यहाँ से लगभग
पूर्णियामे न जन आयसवला आइस पार्क बड सुन्दर छै ब ठण्डा लागे छै
ह संडे के संडे के कोनो दिन सन्डे के जे छै प्रोग्राम बनाबू बुझलियै आ चलल जाय एक बेेर आइस वला अथी मे भी देखल जाय बच्चो सब के मन लाइग जायत हमरो आर के गधा जनम छूइट जैत बच्चरे बच्चे के पहना न अपना आरके जे छै चा बनै छियै आँ नय तऽ आब जे छै समय रहल अपना आरके जे वाटर पार्क आ फल्ना चिलना घूमेय के ने बच्चे आर के बहाना लोको ओमे चइल गेल खिन हँ भाय घूम फिर के चलि एलो
चलब
हँ नय सीरियसली मे लियौ एक दिन जे छै ने बुझलियै मालिक आबे य अहाँ के त एक बेर प्रोग्राम बनाबू आ चलल जाय आइ त जे छै ट्रेन अर पकड़ा बहुत उतैर जायब वहाँ से जे छै अपन घूमब फिरब फेर शाम वला गाड़ी पकैड़ लैब
नय नय चलब बड़ सुदर बनेलखिन ह बड़ सुदर लागे छै
ओ अपन एकदम पिकनिक भय जायइत बढ़िया रंग के बच्चो सब खुश भैय जायत के बाप रे शिमला चइल एलो ओना ये
हैलो
तऽ सहीमे ठं्डा लागै ह ओतै ह तऽ वहााँ जाय खातिर तऽ फेर जकेट उकट भाड़ा पर मिल जाय ओते ओहि जगह कि यहाँ सऽ लएागी जाइ परे हैय हेय यै
और सब बाजू क्या बोती बोलियै भाइजी
आँ
की बोलिए नऽ
हँ कहलहुं कि यहा से जे छै जायके तऽ लाय के जाय ल पड़े या किओहिठिना मिल जाइया जैकेट उकेट सब चीज
नहि छै से गर के दूसरा द छै कपड़ा
ओ आ पूर्णियामे यए तऽ कोइ पता लगाबू ने केना केना की भाँ द य
पूर्णिया में हमरा फुआ रहै छै पता करब
हँ टिकट टिकट के की सब चार्ज य क मान चलू मिडिल क्लास ी बचत देखेत हुए नहि बी छै आ सबचीज देख के करे लए पड़त मान के चलू चारि आदमी छियै तऽ की बजट आत नहि आत मान चलू हमे छीयै हमर घरवाली ये दूगो बच्चा ये सब चीज ने देखेय पड़ै यऽ
हँ ओ बात तऽ छै आओर सब खाना सब की बनलै
अपना कन तऽ भी एकदम सादा खाना बनल ये रोटी बनल यऽ झिंगा के भुजिया बनल यै सबइ बनल यै हमर बुच्ची के जे ये सबइ बड्ड पसन्द खीर सबसे जादा पसन्द यऽ खीर
हँ
हँ तऽ दूध बहुत पसन्द य केतनो खेलैत रहुॅ देह चीज के चक्करमे
तरफ ना भए गेले ने केकरो केकरो पासे दुघे नहि छै।
ह पहिले बच्चा रहे ने तऽ रातो म कह कि पप्पा य मम्मी के अपन कहलक जे मम्मी खीर बना दे बुझलियै ओ केनिो तऽ ओकरा कारण
बच्चा सब बच्चा कखनो कुछो मन कर जाय छै यह सब बात
अच्छा नै न लगैए बच्चा कहत अहाँके खीर खातिर
पुछय राखु अहाँ से कार पे जुटल छीयै अहाँ।
हँ गेस
बड सुन्दर सुर काज दै छै हँ
हँ आ जनै छियै सबसे बड़ा बात छै जेकि हमर अवी जे छै ई जेतना भी मोबाइल चार्ज भेल टी वी रीचार्ज भेल सब। कारिये एप से हमर निकलि जाइया बुझलियै ओ दिन भर जे छै कुछ कुछ कुछ कुछ खेलौं पिलौं बुझियौ जे की हमर अधिकारी ऐप सही अछी उचित इ खर्चा रूपया। बोलिये बम
नै अपन गरीब आदमी सबके लिए बड़ बढ़ियां छै रीलस देखके टाइम पास करे छियै न दोसर के घर मे दस घर कहै छै तऽ इसे बढ़िया छै लाखो करोड़ो गुनिया पूरा बनिया छै
बहुत नीक हीया य
हमरा सबके वरदान छियै
ह सहिये मे छियै अहाँ बुझै छियै जेकि अगर बैठारी अहाँ कै बेचै दू हजार तीन हजार भए गेल महिना मे अहाँके काम करय पर क्षमता पड़या अहाँ कते की करी छियै आ एको सप्ताह मे तीन हजार टका अबै सिलाइ सी ई चीज बड़ा
हरियर मन की व्रत है
मन ठीक होइ छै त हम बीच लगातार त
हँ हमे तऽ जानै छियै हमर हमर घरोवाली जे छै कि करलै या तऽ ओ जे छै की अभी बुझु ने की एगो ग्रुप वाला लोन उठेलै या कए बेर ने उएह अपन पैसाब अपने चुका देलक उएह कए बेर हमरा जरूरत भेल तऽ हमरा देलक कि हैया लीये पैसा हम एक दिन पुछलौ ओकरा सँ बुझलियै की हे यै एक बेर पैसा अहाँ कहां से लाबै छियै तब ओ हमरा बतेलक जुतल छियै तब उ हमरा सारा चीज समझे यूज करलौ उ कुछ दिन बड़ा हमरा नीक लागल एकदम बुलियै आ बेरोजगार खातिर तऽ आओर ईसब चीज बढ़िआँ चीज यए लोग लफुआ लफुआ करनो जे छै करैत पिरैएा ओयसे नीक ई चीज मने उपयोग करत तऽ कछु दूगो टका होत चलू आओर सब बतबू आओर सब नीके यए
हँ साब टीके या
हँ चलू ठीके यऽ तऽ राखैत छी फेर बादमे करब
ठीक छै ठीक छै ठीक छै प्रणाम